हलो, नमस्ते सखी, की हाल चाल छै?
ठीक छै सखी, तु बताब कैसन हाल चाल छै?
हमरो यहाँ सब नीक छै। मम्मी पा पा सब नीक छै। घरमे अहांके
और सखी मौसम कैसन छै?
मौसम त का कहियो सखी बड गर्मी छै, एकदम पानि भी ना पड़ै छै। दु तीन दिनसे।
यहं पे त बहुते गर्मी छै सखी बहुते गर्मी। चलन, हमरा के त कहीं बाहर जाय के छै लेकिन फिर भी धुप के कारण ना निकल पाइ छै, हुं।
मन ना करै छै धुपमे निकलैके, एकदम व्याकुल लगै छै।
हां, से त ठीक कहै छै सखी लगै अछि छै कि बाहर निकलतै एकदम, अ थकान थकान जैसन लगै छै, लगै छै शरीर मे प्राणे मा छै
हां, सखी।
हुं।
की भोजन पानीके
भोजन त अभी त दु पहर के भोजन त ना होवै छै सखी, खाली सुबह मे नाश्ता होवै छै। रोटी आ सब्जी बनल रहै छै। हुं।
दुपहरमे त खायके एकदम गर्मी से मन ना करै छै।
हुं हुं। पहिने छियै कि पल ना काम छै? हेलो।
हां सखी।
कहै छियै कि कहीँ घुमय फिरयके पलान छै कि ना?
अभी त घुरय के पलान ना छै सखी, गर्मी के कारण न पल प्लान बनल रहै।
हम तो अभी गेल रहै छै राजगीर जरी घुमय के, बड़ी लेकिन भीड़
अच्छा।
हुं बहुते। भीड़ छै एकदम एतना थकान हो गेल रहै छै। कि कुछ कहे के काम नै, दू घंटा तक लाइने मे अढ़ाई घंटा लाइने मे रहल रहै छै खड़े खड़े, एकदम बहुते स्थिति खराब हो जाइ छै, लेकिन की करै छै ह मर माय कहै छै कि मलेमास के मेला मे नहाय के बड़ी पुण्य मिले छै वही खातिर हम माय के जड़े डुबकी ला लगाबे ला, ले आबै छै।
अच्छा सखी।
हुं।
हां मन त करै छै घुमय के लेकिन का करी
मेन, हां, नै त फिर मेला खतम होबै रहै छै ना फिर अब अगला तीन साल के बाद लगतै रहै छै। से ऐ खातिर फिर हम सोचै छै कि तीन साल के बाद पता न कोन कहाँ रहै छै, मायके भी स्वास्थ्य ठीक रहै छै कि ना, सेहे खातिर हम घुमा देल रहै छै।
अच्छा।
तो आर के खाना पीना होबै छै कि ना?
हां सखी नास्ता उस्ता करके त अपनी सबे लेटल छियै।
ओ, आ माय के हाल चाल सब तर तबियत सब कैसन छै?
मायके हाल चाल त का कहियो सखी एकदम गर्मीएसे बेचारीके एकदम एगो घाव हो गेल रहै बड़ा सा। ओहि मे परेशान छै हमर माय
हां सखी गर्मी मे त आदमी के एकदम, हमरो माय के घमोरी हो गेल रहे छै। बड़ी परेशान रहै छै, जड़ी पौडर-उडर लगाबै छै तऽ जड़ी सुन अ ठीक
ठीक लगै छै।
ओहि ना पानी-उनी के देबे के चाही लेकिन एकदम मा मा गर्मी से ते
के जहिया हम गेल रहै छियै मलमास के मेला मे तहिआ तो गेने पड़ी कि बारिश होवे छै बहुते बारिश, एकदम लगै छै कि आज त पा तें आ जाइ छै।
इन्ने तो ओयसन बारिश ना होवै, केेहनो ना होवे।
लेकिन खाली वहे दिन सखी ओकर बादे तो एतना गर्मी पड़े छै कि कुछ कहै के कामे ना होबै छै। तऽ भोजन पानी के की प्रबन्ध छै सखी आज दुपहर के।
दुपहर के तो आलू, परवल के सब्जी आ दाल, भात बनाबै छियै।
हमहु तो जड़ी अपन बहिन लोग के साथे जड़ी शाम मे मार्केट निकल जाय छियै बजार तऽ जड़ी चाउमिन खाय छियै ते जड़ी मोमोज खाय छियै। बहिन लोगे के साथ गुपचुप भी खाय छियै, यही सब अभी जड़ी ए फैमिली मे पर परिवार मे जड़ी सुन लही सब मजा करे छियै अभी जड़ी आ ममेरी बहिन लोगन के साथे। हुं।
आबै छै की बहिन सब।
ना हमनी सब राजगीर से घूमल रहै छियै नै। तऽ एगो एक कोय इन्ने बिहारे मे हमर एगो मामा रहै छियै। तऽ से मामी कहल रहै छियै कि उम्म मेला से घूमे के बाद जड़ी हमनियो उधर आ जाय छियै। तऽ वही जड़ी आ गेल रहे छियै कि माई के जड़ी भेट मुलाकात करा देबे के। त वही सब जड़ीस शाम मे बहिन लोगन के साथे निकलल रहे छिये तऽ जड़ी गुपचुप, चाट, फोकचा, समोसा ई सब खाय पी के जड़ी लौटे रहै छिये। बहिन लोगन के भी अच्छा लगे छै कि दीदी आएल छै ते जड़ी
हाँ सखी परिवारे सब मे तऽ मन लगै छै। अ परिवार बड़ी भाग से एक जगह
ऊं जाय के सो डेली जाय के सोचै छियै कि निकल जाइ ते कभी कहै छियै कि शाम मे जाय ते जड़ी धूपे हो जाय छै। भोरे-भोरे त नहाए फीचै के बाद जड़ी मन स्थ भ जाय छै। कल्हे से सोचे छीये जाय के। अपन घरे लेकिन जाय, जाय ना पाए छी छीये।
हाँ सखी गे गर्मी मे तऽ होए जाय छै सब परेशानी।
सी क पर परिवार त रोकै छै नहि इतना जल्दी न आ जाय एक दू दिन रुकै छै तऽ वह सबमेर हमर माके एतना साँझ हो जाय छै कि चार दिन से दू दिन से तऽ बेडबे पकड़ल रहै छै, ओकरा तऽ मने ना करै छै कि हाँ जड़ी उठियै, जड़ी चलियै-फिरयै, जड़ी कन्हु जैयये छै।
हँ स की गर्मी
एकदम खन के जिन्दगी ओकरा लगइ छै
हँ त होइे जाय छै ने नहरा में अपन सुतल रहे छै खाना सब मिल म मिलिए रहै छै
तऽ मााय लोक के त नरा मे बड़ी मन लगै छै लेकिन हमरा के एक दू दिन त ठीक छै प्रबाव जहाँ कर छै क मनेे नेल भतै
होर तऽ ठीके
अब देखा सकी हमर माँ ह त रवैया देख के लगै छै कि तऽ उठै छै कि नहि आज तो निकले के हमने अथी छै मन छै कि आज हमनी कल्हे निकले के मन रहै छै लेकिन सब लगन रोक लेगल रहै छै कि सुबह जाइ छै आ सुबह मे ज हमनिए मन स्य देलियै कि कहली ने सखी कि वहां से आबे के बाद एकदम शरीर मे इतना दर्द छै ई कहू हीले के मने एना कराय छै
होइए जाइ छै आ गर्मीे कारण तऽ ओ आ लगै छै ने
ह वहाँ पे बड़े साात गो प अछास ह असा दस एक गराम पान निकलै छ कुण्डमे एकदम गरम पानी छै ओ कर तो रहस्य वैज्ञानिक लोग न सुविधा हो है छै काराम से वहाँ गरम पानी ज
हँ तऽ कुछ वैज्ञानिक तऽ होत त सकी क ओकर पीट छै
हँ लेकिन पानी के ओ रहस्य कोइ निकाल लबे केना छै पान जाना
रबााजबै छै सेी
हाँ।
हेलो।
हेलो हो हेलो
बड़ी य आवाज आबै छै सखी तोरा देनेसँ
हेलो
हां सखी।
और कार्या के काज सब कइसन चलै छै?
सब त नीके चलै छै। बड़ी बड़ नीक काज छै कार्यके सखी।
की छै सखी। जड़ी हमराके
ठीक ह